आइयो की हाल चाल
बढ़िआँ छै कहियौ अपन।
की कहुँ हँ करिया ऐप केँ टास्क पूरा करलियै
कहाँ टास्क तऽ हमरा लेटसँ अथी मिलनाइ शुरू भैल तऽ आइये से हम स्टार्ट करलु
देखियौ अथीमे खोजै छै हमर सभ जकरा सभ कऽ हम अथी करबेने छलौ ओकर सभ कऽ नंबर कहै छै डैशबोर्डमे अथिए नै छै।
उहै लऽ कऽ कनी समस्यो भऽ गेल हमरा।
हमरो उहै समस्या हो गेल न फोनो करो तऽ केकरा करो
यनी टास्को पूरा करे कें पाँच गो केँ अथी करे केँ छै।
हँ एो अहाँ कऽ तऽ कम्प्लीट भऽ गेले यैछ
हँ एगो कम्प्लीट भऽ गेल अछि।
और बताबु तब हम आब रहल छी तब दू तीन दिन अहाँ केँ पास।
आउ जल्दी आउ मोन तन नै लगेय हमरा ऐ ठमन अहाँ रहै छियै तऽ किछ अलगे बात रहै छै एने एनी करलौ एनी गेलो पेट घाट गेलो घूमय ला ओतय सँ एलो समिया रोल तोल खेलो। चाय ताय पीलहुँ।
अच्छा
हुँ ओहि केँ बाद रूम पर एलहु अपन अथी काम धंधा केलहुँ जे सब अथी करे केँ रहे छले। इहाँ सब तऽ छुटल जाय हय
छुटल जाय नऽ नय छोड़ै कऽ तऽ नय छै। काम करबाकेँ छै। मोन लगैयो पढ़ियो अपने मोन लगत।
से तऽ मोन तऽ नय लगैय आब कते मोन लगाउ सेहा कहू।
कलास करयो
क्लासो करय कऽ मोन नय करैत रहै छै यार खाली मोन करैत छै सुतियै सुतियै सुतियै।
नय परवाहक के मन करे है नय क्लाश करे केँ मोन। करे है तऽ की करबै।
इहै तऽ पता नय चलै ह कि हमर कथी हेते नौकरी तोकरी नय लग तै तऽ की करबै नय करबै
करबा केँ कुछो। नय ध्यान दियौ जे पर ध्यान देने छी।
से तऽ ध्यान देने छियै देखियौ ध्यान देने छियै लेकिन ओहि केँ अथी। मतलब पूरा मतलब पूरा करै कऽ अथिये नय होइत रहै छै। मानि लिअ हम ध्यान देलियै की हमरा आइसँ पढै कऽ छै। हँ आब फेर आइ भेले आ फेर सुता गेलै तब फेर हेतै कहबै काइल सँ पढ़बै तऽ दिक्कत इहै भऽ जाइ हय
ई दिक्कत वाली बात हो गेल छै हँ तब तऽ कतबो कोशिश करबै तऽ उ मने नय करतै परहै केँ नीन्दे आबे लगत अहाँ कऽ
हूँ सेहा बत छैय न
हुँ
ऊपर से पढ़ै लऽ बैठलू तऽ जे फेयर अथी मोन नय करत पढ़े केँ मोन करत ई करिये उ करिये एक एक टाइम पर फोकस नय कैर पाबै छियै
हँ ई बात तऽ सही कहलिये अभी हमर सर मऽ बहुत दर्द करे अछि
तऽ दबाइ नय लेलहुँ
अहाँ चीन कऽ पैठा दिय नऽ दबाइ
आँय पठा दू
हँ
एतऽ सँ केना पठा देबै पोस्टोरमे पोस्टो ओतऽ सँ करबै तऽ एसपीडो पोस्ट करबै तऽ तीन दिन लाइग जैत पहुँचे मऽ ताबे तक तऽ पता चलत अहाँकेँ माथा दर्द तऽ कतय सँ कतय भाईग गैल
बात तऽ अहाँ सही कहलियै
ह तऽ स बढ़िया जाय के बाहर मे दुकान से एगो लऽ लिअ कहबे माथा दर्द करे छै पेरासिटामोल दऽ दियो खा लिअ चाय पी लिअ तके बाद आराम भऽ जायत पूरा आहाँके
हँ नहि आराम हो जायत ने
हँ
आराम किछ नहि होतै चाय मिल जेतै हऽ तऽ आराम अपने आप हो जात रह
तऽ घर पर छियै कहियो माँ कऽ चाय ताय बना देथिन
नहि अब दोसर के नहि परेशान करैके इच्छा करे खुद जायक बनायब
हँ तऽ अपने से जााक बना लियअ
हू ईहाय करय परते आब
आ ज्यदे दर्द करैए तऽ एगो अथी गोटी आबे छै सहरी डोन कऽ के
पाँच रुपैआमे दै छै ओ लऽ लिअ खा लिअ तुरन्त खा के तुरन्त चाय पियऔ देखियौ अहाँके सर दर्द ठीक होइ यऽ कि नहि
नहि ओ हमरा ने ओकर जरूरी है
कथीके
एरेक्सके
हँ तऽ अहाँ तऽ लैयए गेल छलियै दूटा तऽ लग ओहिमे से अथी मारि लेए
हऽ तऽ सब खतम भऽ गेल।
सभ खतम भऽ गेल हऽ हम एते दिन से अथी नहि करलियै से हमरा। कते मोन करे छै लेके।
हम काल्हि नहि करलहु आय नहि करलहु। जहिया हम एलहु जहिया हम चललहुं वहाँ तक
हू
तऽ समयमे बसमे बैठलहुँ तऽ आधाम मारलहुँ
हू
दरभंगा उतरलहुं तऽ देलहुं दूगो पहिले साठ सठ ओ फेर ओ फेर ओ आधा बच्चले मारि लेलहु। फेर दूगे लेलो
हूँ।
ओकर बाद बैठलहु ओकरा बाद एलहु घर। खाना पीना खेलू आ स्वीत रहलू सुबह उठल सात बजे भोरे। बरस तरस सब करलू। सीधे गनो पहिले पूरा धै लनै एके बेर मे
हँ ओहिके बाद।
ओकर बाद गेलो तो ब्रश करलो बाथरूम गेलो। फल्ना चिलला करलहुँ तब दििन के शुरुआत भेल गेल।
चलू दिनके शुरुआतऽ अहाँके बढ़िआँ जगह भऽ गेल। एनी हमर दिन नहि बनै छै।
लेकिन जब सुबह सुबह उठ के डायर्टेर ले लेलू नऽ सात बज भोरे तऽ नींद मे तऽ रहबे करो। ओर लगल कि नहि निंद चलि एल आ तखने धूप उग गेल। मौसम अच्छा से खराब होइ छै धूप उगै छैिन। तऽ और लगल की कहाँ आबि गेल। पूरा दिमाग चक्कर हऽ खायके गेल। अपर सऽ अहाँ जानबे करै छियै डिमांड कथी कथिी करै छै।
हँ से तऽ हम जानिते छू
आब घर पर आब कोन बहाना मार के गेलहुं। तब कभी गेलहुं तऽ एगो नहि लेलहु कहलहु दूगो दे।
आ दुनू एके बेर मे दऽ देलहु ने।
हऽ तब फेर फेर पाँच म बैठल फेर मोन करि गेल। फेर जान गेलहु। फेर केना केना गेलहू तऽ लेलो
चलू इन्ज इन्जॉय तऽ अहाँ कऽ रहल छियै।
एजय तऽ नहि करलो। एन्जॉय करैके इच्छा अब करे है लेकिन जमाने नहि अछि।
अहाँ तऽ कहलियै ओतय मिल जाइ छै अाँकेो दोस्त कहलक।
मिल तऽ जाइ छै से तऽ हमरा कहलकै लेकिन पुछलियै कहाँ ओकरासँ।
हुनकास सऽ पुछबै तब ने बतेथिन।
अहाँके। अहाँ कहलियै ओ आबैयो वला छथिन आइ तक नहि पहुँचल हुनकर काज नहि हेतै की।
काल्हि तऽ गेल रहथिन नऽ।
कहाँ आएल छलै।
काल्हि गेल रहथिन कामो करा कऽ एलखिन अहाँ के बात करै छियै यौ।
तऽ हमरा एको बेर रूम पर नहि एलखिन।
रूम पर गेल रहथिन ये रिषभ के फेर संग मे ले के गेलखिन कॉलेज।
इएह तऽ हम रूमेपर तऽ छलै ओ सुतल एको बेर हमरा कहबो नहि करऽलखिन अहाँ कहलियै।
तऽ हम तऽ अहाँके मैसेज कऽ देलहुं नऽ कि जाय रहल अछि आहाँ बोलि देबौ ले के चलि जायत हम बोल देने छियै।
तऽ ओहि दिन ओहिसँ पहिले जाहि दिना ओ जाइवला छलै एक दिन। पहिले अहाँ मैसेज कयने छलियै कि हम ओकरा कहि देबै कि पैट घाट अहाँके लऽ कऽ चलि जायब। आ जेहि दिना ओ गेलल तऽ अहाँके खबर छल तऽ हमरा एक बेर अथी। कान मऽ खबर दऽ देतो रहे।
काल्ले तऽ गेलो हम आहाँके काले तऽ मैसेज करलू हन किसको बोल आज। गेल हन अहाँके मैसेज करलो नऽ आज गेल हन पहुँच जाय।
देखियौ मिस हो गेलै अहूँ एक बेर फोन नहि करलियै जे मैसेज हम ध्यान नहि देने हेबै। कियाकि हम काल्हि दू बजे सुतिके उठबे करलियै।
ओ।
आ दू बजे उठलियै तऽ कोइ नहि छलैऋषभ ऋषभ छलै ऋषभ छलै लेकिन ओ लड़का। क नहि छल आहाँक दोस्त
दू बजे के बाद पहुँचबे काइल छैय
अच्छा हँ रिसर्वो नइ छलखिन रूमपर ओकरो रूममे त हँ लगल छलै रूममे नइ छलखिन
हँ तऽ अहाँ सुतल हैबे तब तक उ चैल गेल हत कॉलेज आ कॉलेज से आयल हैत तब ओ चैल गेल हैत
हँ इहो भऽ सकै हम सुइत रहल हबै खाना उना खा क सुइत रहल छलियै ओके बाद आयल हेतै ईसभ
हम आबै छी तऽ
आए अहाँके सोलह तारीख भऽ गेल
तऽ जल्दी पन्द्रह दिन में चैल आब हम
पन्द्रह दिनमे
अहाँ कहलियै दू तीन दिन में एबे फेर अवधि बढ़ा रहल छीयै पनद्रह दिन कर रहल छियै
पन्द्रह दिन ज्यादा दिन कहाँ है बीते मे कहाँ समय लगे छै
समय से नय लगे छै से तऽ बुझलियै लेकिन अहाँ बिना मोन नय ने लगते एतऽ
मन नय लगत लगाबू मन
केना लगाबियै सेहा कहू
मन नय लगैत ने अहाँके
हँ
ककरो माथा पर हाथ दियौ न अपने लगत मोन
माथा पर हाथ दिये यौ
ठीक है तऽ हम रखै छी बादमे करब फोन तऽ
ठीक छै चलू ध्यान दियौ अपन सेहत पर
हँ तऽ जाते जाते प्रणाम नइ करबै
हँ प्रणाम
खुश रहू सहागवती रहू पुत्रवती रहू
ठीक है तब रखै छी
ठीक छै
रखु तक उधरे स रखू
ओनिएँ से रखियै राइख दै छी तऽ अहाँके जे कहलियै सएह हम करबै इहे से राइख दै छी
ठीक है रखू